राम-राम बौअवा।
राम-राम।
की करै छऽ।
कुछ नै।
खाना-पीना भेलऽ।
हां भाए गेलै।
ठीक छऽ।
हां ठीक छियै।
स्वस्थ छा ने।
अएं।
स्वस्थ छऽ।
हां स्वस्थ छिये।
और सब कहऽ की करै छऽ से।
कुछ नै।
आ की कहै छऽ हमरा घर लगुन जे आय रोड से तत गाड़ी सब चलैया ततेक गाड़ी सब चलैया जे हमरा परेशान केने रहैया।
उ‌ त तोहर रोड छै, एता डबल लाइन बनल छै, खाली बसे सब चलै छै, गाड़ी तऽ हवा के र ता मे जाय छै एतऽ।
हां से छैहये जेकरा घर लगुन गाड़ी-घोड़ा चलल अय ओकरा नीन्द हराम केना रहल। सुतहो लै जेभी तऽ एकदम बेकार रहल, अजीबे ढंग के नीक नै लागल एतनियो।
हय ये खाली सब गाँव मे ई छौ प्रदूषण बहुते छौ।
हां प्रदूषण तऽ छैहये बाप रे बा बिमारी अपार छै। अ जगह-जगह पर अभी जे बरसा हेतै आ कहु जे पानी जमा भऽ जाय छै तऽ उहो दिक्कत छै, उहो मे कीड़ा-मकौड़ा फैल जाय छै बहुत सारा, बहुत सारा कीड़ा-मकौड़ा फैल जाय छै। आ उहाए नै उम्म ब आदमी सब के काएट लेलक तऽ बिमारी उपद्रव लाए, डेंगू भऽ गेल मलेरिया भऽ गेल तऽ किदन-किदन बिमारी होय छै से सब भऽ गेल की।
आ घर के पीछे नाली छै, एते महकतौ नै कखनो काल के।
हां स्मेल करै छै, लेकिन ओय पर लोक के ध्यान देबाक चाही जे ए ओय मे ए लोक की कहै छै उ कथी कहै छै ओकर उज्जर-उज्जर वला सीमेंट की कथि कहै के बौअवा चुन्ना हां। हां वाइट सिमेंट चाही, चूना धऽ देबा के चाही जै से बदबू आर हैट जाय। ए के बाद ओय मे दवाय सब छिड़काव करक के चाही जै से ओयमे कीड़ा सब या फिर बदबू सब नै फैले। आ स्वस्थ रही कियाएकि आ ओता पर के जे निवासी सब छै जे बसल छै आ ओता पर जे कीड़ा सबके उपद्रव हेतै त बहुत आदमी बीमार पड़तै आ गरीब आदमी कहाँ से ओते इलाज बाती करतै की।
एतऽ हरियाली छै नै बहुतेऽ त जंगली पौधो सब छै बहुत।
हां-हां-हां उहाए बात जे उ तऽ बात छैेहये ठीके कहलीये।
ली पौठा एतऽ बहुते छै छोटकी-छोटकी।
हां लेकिन ओकरा सबके साफ-सुथरा कऽ कऽ आ झाड़ू-पोछा लोकके कऽ के रखतै तऽ लोक बैठबो-उठबो करतै बढ़ियां से रहतै की।
आ पाएरो पड़ जेतो नै ओय पर एते पाएर नोचा लागतो ओय पर।
हां पाएर तऽ नोचे लगैत हेते। कीड़ा जहने बढ़तै अ देह पर त पूरा त बॉडी पूरा नोचहे ने लगतै शरीर सब की।
हँ।
आ अरे बौआ
ह ने।
आ तू कए बजे उठय छहीं।
हँ मज डू बजे।
दू बजे भोरमे।
हँ।
दू बजे किया उठय छैं।
दू से तीन पढ़ब
हँ।
चार तीन से चारि दौड़ै ल जेबऽ
हँ।
पाँच बजे एबौ
हँ।
पाँच से छ तैयार हेबौ।
ह।
छ बजे कोचिंग जेबौ, सात बजे एबौ। फेर इसकुल जेबौ।
हमहु पता छौ हमहु पांच बजे भोरे उठय छी कियाकि आब त हमर इसकुल सब छैय नइ की।
हँ।
तऽ हमहहुँ अपन पाँच बजे भोरे उठ जाइ छियै। एहिके बाद कनि घर मे अपन काम धंधा केलहु झाड़ू पोछा बर्तन बासन क लेलहुँ बर्तन सभ मतलब धो लै छियनि आ ओयके बाद ओयके बाद सुनऽ ने कॉलेज त कनि देर के बाद ने जेबय। पहिले लड्डू गोपाल सबके नहा सुना क पूजा पाठ क लेलहुँ कनि अ फूल बत्ती अगरबत्ती सब देखा देलहुं ओयके बाद तैयार सब भेलहुं खाना-पीना बनेलहुँ खाना -पीना बना क आ तब जा क गेलहुँ इसकुल ओ कॉलेज कॉलेज से एलौं कॉलेजमे की कहे छैय कॉलेज के त जाइते जाइते भर
कॉलेजके नाम की छैय पहिले बता त।
कॉलेजके नाम हमर बली राम भगत इंडिया छैय।
ह।
त ओ कॉलेज जाइ छियै की कहै छैय गाड़ी में त एकदम थाकि जाइ छीयै पूरा थाकि जाइ छियै पूरा की कहै जाइ छियै।
समस्तीपुर त इलाको बहुत खराब छ।
आ रोड नय ने ठीक छै रोडे नइ ठीक छैय।
ठीक छैय
ठुकुर टुकुर रोड करैत रहय छैय आ नय मतलब भए पबे छैय ठीक ने जा पबै छी नहि आइब पबै छी। लेकिन की करियै जाय त पड़बे करतय केतबो किछ करबै तैयो की।
इधर ठीक छै, जब डबल लाइन रोड छै खाली, एते स्पीड गाड़ी सब चलतौ न बहुते एक्सिडेंटे होइ छैे डेली
हँ से
एहन कोनो दिन हेतै, जे एतऽ एक्सीडेंट नहि होइत हेतै।
हम्म उ तऽ बात छैहे, बढ़ियां से लोक अपन करै छै।
हम त सब कहलियै त एगो हॉस्पिटल खोइले बगल मे कियो मारतै तऽ सीधा होस्पिटल लगे रहतै भर्ती भऽ जेतै।
हॉस्पिटल कतऽ खुललौ ए
दूर मे हॉस्पिटल छै, काहे की कहलियै बगल बैनक हॉस्पिटल खोलि लैं।
हँ-हँ
त तऽ बुझ ने खतमा मे बहुते एक्सिडेंट होइ छ
अँ नहि ओ सिक्स लाइन जे बनि जाय छै ने, ओहि में बड़का-बड़का गो गाड़ी चलल ओकर रफ्तार किछु ज्यादहे तेज रहल, ओहि दुआरे ईसब होइ छै।
लेकिन ई सब के व्यवस्था लोक के ठीक राखऽ के चाही, ने त ई सब मे तऽ दिक् कत होइ छै ने की?
हँ- हँ बहुत दिक्कत होइ छै।
आँ
ओकर बाद फेर, मम्मी के तबियत सब खराब भ जेतौ ने, कहियो काल के हमरे सबके पूजा करऽ पड़ै छै, हमसब पूजा कर क फेर स्कुल चलि जेबो।
हम्म तऽ तू अपन भगवती के पूजा करै छ
हँ-हँ निपोबो करै छी भगवती के
अच्छा ह तोर तऽ जनउ भैल छौ ने तै दुआ जनउ जनउओ में बड मजा आबै छै, बड विध सब होइ छै की।
हँ डरो बहुत लागतौ।
डर किया लगै छै
काली महारानी नय आब‌इ छै।
ओ काली जी जे आबै छथिन, उ तऽ उ एगो विद्धे भेलै ने
घर में त हमरा डर नहि लागतै एगो एस पास के जेनाकि केकरो दिल गमजोर होइ छै, ओकरा सबके डर लागतै ने
हँ उ लेकिन एगो विद्धे भेलै, अपन लोक केलक काम धन्धा पूरा की
हँ-हँ
आ ओहिके बाद डी जेे सब बाजल, आ भोज-भात भैल। उहूं में बहुत मजा
पूरा गाँव घूमिक, घोड़ा स चढ़ाइ एकटा
हँ-हँ घोड़ा सब चढ़ाय या बहुत मजा आबै छै। आ डी जेे सब बजा क लऽ जो, पूरा गाँंव घूम डांस डी जे डगारा कर बहुत मजा आबै छै, आ ओहिके बाद तू बौआ उसके बाद स्कुल जाइ छहि, तहन फेर की करै छै।
स्कुलसँ आबै छियै तीन बजे, कहिओ द दुए बजे आबि जाइ छियै।
अम्म
दू बजे यह लै, आब जेबौ कि बच्चा सब बच्चा भागि जेयतौ, सरजी से पुछि के हम भी आ जेबो।
तू आबि जाइ छ।
हँ सब बच्चा भागि जाइ छै, एको गो बच्चा य कम बच्चा ऐतौ ने कहियो काल के
हँ।
त सब भाइग जाइ छै हम भी सरजी से पुछि के हम भी चलि अएयब।
त सरजी की कहै छथुन चले जाउ?
अकले छेबै थोड़ी परहेथिन अकेले‌ के।
नहि से तऽ छैहे अकेले नहिये पढ़ि हेतै ई तऽ बात छैहे।
तऽ हमसब चलि रहल छियै।
आ ओहिके बाद फेरो इसकुल से अबै छै तऽ की करे छै?
इसकुल से आबै छियै तऽ कनी वस्था राखै छियै फेर आगाँ सबालके कनि सवाल सब बनबै छियै।
आ।
फेर कनि काल आराम करै छै फेर रात के पढ़े ले बैठ जाइ छै।
अच्छा। आ ओहिके बाद फेरो।
आर कहि तू अपन।
आरो हम तऽ कॉलेज जाइत छियै फेर कॉलेज सँ थाकल मारल एलहुँ। एगो बच्चा छै घर में उ कहलक जे दीदी किछ नेने अबीहे। तऽ ओकरा लेल किछो खायवला लऽक एलहु फेर ओकरा लेल ल क एलहु। त ओ देखियए क खुश भऽ गेल फेर ओकरा देलहुँ तऽ ओ खेलक आ खा कऽ ओके बाद फेर थाकल रहै छी तऽ कहलहु जे कनी खाना परस तऽ ओ बच्चा बहुत नीक छै। खाना-पीना परसि देलक। त हम खेलहुँ पानि-तानि पीक कनी आराम केलहुँ फेर उठै छियै तहन जाकऽ अपन ऊ काम धंधा करै छियै।
बच्चा स्कूल जाइ छै कि नै?
हऽ इसकुल जाइ छै अयबेरी सतमा मे गे छै आब अठमामे जेतै। तहन जा कऽ फेर टी सी मिलतै तऽ उहो नमा मे नाम लिखेतै। बदमाशी तऽ करै छै हुरहुरटी बच्चा छै बदमाशिये बड्ड करै छै की करियै बच्चा छै तऽ मारह नहि सकै छियै ओते की।
ओ हँ।
लेकिन ई छै जे कहै छियै से कऽ दै छै बच्चा।
हू हू।
तू अपन मम्मी के सब काम कऽ दै छहन।
जे काम मम्मी के तबियत सब खराब रहतौ तब के देबौ ओना खाना ताना बना लैय छीय कहियो काल के।
कथि कथि खान-पीना बनालै छहक।
भात, दाल भुजिया।
आरो।
आरो रोटी कनिमनी नहि बनै छै रोटी कनि देखै छीय बना के। सब्जी सब बना लै छियै।
आ सब्जी केना बनबै छह।
जेनाकि पहिले तेल ढारी गरम कोली तेल के।
हँ।
बोझली नहि पहिले गैस चालू करी फेर लोहिआ चढ़ै फर तेल गरम करही।
हँ हँ।
फेर प्याज तियाज कैट के मिरचाई तिरचाई कैट के ओहिमे दही।
हँ हँ से तऽ छै।
चाय भुजी ओकरा अच्छा से मसाला भुजी।
अ- मसल्ला में जब तक तेल नय छूइट जाय तब तक ई नहि बुझबाक- चाही जे मसल्ला भुइज गेलैयैऽ। तेल छूट जैऽ भुजैत -भुजैत तहन जा के ओ मसाला पूरे भुजा गेलय।
आ घर से कनिकाल गरम हुअ देबउ भुइज जेतउ तऽ-
हुं-
हँ -हँ-
गय कनी पानी धरबऽ- फे कनी काल सीजेतऽ- आ पत्ता सब
हँ-
ओ-आरे ओ पट्टा आबै छै एग्गो।
हँ -हँ-
पत्ता ध के आ फेर बन्द कर देबौ।
हँ-
काइल जालि बइन गेलै।
आ भात केना बनबै छही?
कथी?
भात केना बनबै छही?
भात दन-कनि पानी के कनि पर अथी-गैस के आस पर चढ़ा दही।
हँ-
जब तक उबइल नइ जेतौ पानी तब तक भात नइ दही उबइल जेतौउ फेर भात द दही। दस पन्द्रह मिनटमे भात बइन जेतौ फेर पसा दही ओकरा।
हुं-
फेर हटा दही ढक्कन के आ खुल्ले में छोइर दही,
हँ -हँ-
अय के बाद भात बइन गेलै मांड पसा दह भात बइन गेलै की?
नइ होइ छै कहियो काल क मांरो भात खाक चइल जाइ छी।
आ दाइल केना बनबै छह से कनि बता दैऽ?
दाइल मे पैयत तेल सब गरम करबौ,
हं-
जीरा मरीच तक देबऽ
हं-
फेर ओकरा डाल देब,
हँ-
फेर निमक देबो।
हँ- हँ-
फेर भूजबऽ ओकरा अच्छा स,
हँ-
फेर पानी देब एयमें,
आ -ओकेे बाद?
ओकबाद कूकर के ढक्कन लगा क छोइड़ देबै,
उं-
सीत की लागतै फेर
हँ।
छः सातमे दू तीन दू तीन सीटी लगतै, फेर बन्द कए दे।
आ बौआ पता छौ आ टमाटर जे धऽ देबही ने दालि में आ तेज पत्ता सब तऽ ओकर आरो स्वाद बढ़ गेलहु, हिंग द के जे भुजबही त आर स्वाद बढ़ि जेतौ। तऽ एकदम भुजो के दालि के फेल करतौ बहुत सुन्दर दाल बनतौ।
बना देबै कभी त अभी सिखने केलिये।
बागवानी, हुं हुं। दाइल बना कऽ देखिहै, टमाटर सभ धऽ कऽ आ ही्ग धऽ कऽ भूजि कऽ। बहुत सुन्दर लगतौ दालि लगतौ कि जे भोज के दालि छौ।
घी ध दै छै दालि मे।
घी? हँ ओ तऽ बनला के बाद ने घी धराय देबह।
हं हँ।
हँ घी धऽ कऽ ओहिके बाद बना कऽ खा, ओहिके बाद बहुत मजा आबै छै खायमे, की।
हँ, आधा किलो घी आयल रहै।
कथी ले।
खाइ ले।
खाय ले।
लड्डू गोपाल के खाय ले आयल रहैे कनीके, समझी
ओ लड्डू गोपालल के खाय ल आयल रहे ने, भने आब आबहेके चाही खाय ले आबै के चाही।
ओकर बाद कही आरो।
ओकर बाद आर तऽ ठीके छ तू अपन बताबऽ।